हरिओम, जय झूलेल हा जय झूलेलाल।
गुड इवनिंग- गुड इवनिंग केहिड़ो हालु आ?
हा ठीकु आहे- ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया।
निंड -विड कंदा आहियो, ॾींहं जो सुम्हंदा आहियो थोरी देरि, न?
थोड़ो टाईम, बसि अधु कलाकु।
अधु कलाकु हा, फ़ोन -वोन ते टाईम पासु कंदा हूंदा न वेई?
न -न मूंखे हेॾो टाइम न हूंदो आ, फ़ोननि ते।
अच्छा! त छा कंदा आहियो सॼो ॾींहुं, तव्हांजो डेली रुटीन?
असां सोश, घरु जुं ड्यूटीस हूंदियूं आहिनि, घरु जा कमु हूंदा आहिनि।
अच्छा- अच्छा हुन में ई सॼी देरि वेंदव हली ईअं? वॾी फैमिली आहे छा?
हा थोड़ा घरु जा ॿाहिरियां कमु बि हूंदा आहिनि।
अच्छा- अच्छा हा उई करणु हा। मुंहिंजी त घरु में ई आ, बसि शामु जो थोड़ो वॉक ते वेंदी आहियां। हा थोड़ो हेठ लवंदी आहेया, वॉक ते सोसाइटी जियुं ॿ टे लेडीस आहिनि, पोइ थोड़ी देर वेंयदा आहियूं, ॻालाईंदा आहियूं। वॉक करे पोइ वरी मथे अची वेंदी आहियां। चांय पी लहंदी आयां, थोरी देरि अधु कलाकु- कलाकु। जीअं भी हूंदो आहे।
अच्छा! असां कल्ह बि ॻाल्हायोसीं न शायदि?
न न- न न कल्ह कोन ॻाल्हयो, न अॼु ही। ह हा-हा फर्स्ट टाईम हा। मूंखे ईअं लॻियो न, मां चयो हा। अच्छा- अच्छा हा- हा न- न कल्ह कोन ॻाल्हायोसीं हा। एमब्रॉयडरी पहिरीं कंदी हुअसि। कढ़ाई- वढ़ाई तव्हां पुछो पया न, पहिरीं कंदी हुयसि, शादी खां पहिरीं सिखी हुई हथु जी। कढ़ाई, पेच-वर्कु। इहो सॼो मां सिखी हुयसि, हो त सभु छुटजी तो वञे, हा। हा कढ़ाई जेके थींदा आहिनि टीहं- पंटीह टांका, उहे टेबल- कवर जीअं ठाहियो। रूमालनि ते पहिरीं सिखी हुयसि। पोइ वरी पेच वर्कु जिअं हा शादी में जीअं दहेज में चादरु खणी आअसि त, उहा ख़ुदि पंहिंजे हथि सां ठाही सॼी। पेच-वर्कु जी चादर, प्लेन ते पेच- वर्कु थींदो आ न, त सॼी पंहिंजे हथि सां ठाही। ॾाढी- ॾाढी टू मच। हा ॾाढी मेहिनतु लॻंदी आ। साहेड़ियूं हुयूं न हिकु- ॿिए खे पोइ थींदो आ न, उन ठाही त मूंखे लॻो मां बि ठाहियां। पोइ गॾिजी वई, बॉम्बे डांइग जी तंहिं टाईम में ईंदी क्वालिटी, बॉम्बे डांइग चादरूं। उहे वठी करे, पोइ उन में वरी प्लेन कपिड़ो अलॻि कंट्रास में, त उहे चादरुं। हा कढ़ाई, थोड़ी कढ़ाई ज फ्लो कवर जीअं थींदा आहिन, सिंधी कढ़ाई कोन थींदी आ! चांवरनि जे कड़ वांगुरु, मोती मोती क़ढ़ाई।
अच्छा
हा उहा बि कंदी हुयसि। हाणे थोड़ो तबियत ईअं थी रहे घटवध, न त त शादी खां पोइ बि लोकोऔर वग़ैरह घणे ई ठाया। पेंटिंग इहा फैब्रिक पेंटिंग थींदी आहे। उहे चादरूं ठाहियूं बाज़ार मां लिकाए करे, कलर वठी करे। चादरूं ठाहियूं, उहे बि ठाहियूं आहिन घणियूं, अंञा ताईं पयूं आहिन। पो चंअंदी हाणे विछाए छॾियया कंहिंजे लाए रखां, ॿार अॼुकल्ह ज पंहिंजे हिसाब जा आहिन। वणन न वणन, न न्यू जनरेशन पंहिंजी।
गाियूं लॻंदियूं अथव एक्चुली इन्हनि जूं कॉस्ट ॿाहिर ॾिसो त केॾी महांगियूं मिलंदियूं आहिन हैंडवर्क थियल।
हा हा मूं वटि पयूंआइन अंञा सब पैक। करे रखियनि था पयूं, हाणे चवंदी आंयां कढां। धीरे धीरे हिकु-हिकु चादरु करे विछाए, शौंक़ु त ॾाढो हूंदो हो न पहिरीं। ॿार वार थोड़ो लेट थिया त पो इहे शौक़ु पंहिंजा पूरा कंदी हुअसि। पेंटिंग वग़ैरह ई ब, हा त पो इये शौक़ पूरा कया। बाक़ी सिलाई छॾे ॾिनी, हर को टेलर वट वेंदोहो, मुंजी ससु वस ॾेराइणियूं विरहाणियूं सभु त, उहा कोन थी उहा छॾे ॾिनी। बाक़ी हल्की फुलकी इंय करे वेन्दी आयां, बाक़ी त छॾे ई ॾिनी।
सिलाई बि हाणे केॾी महंगी थी वई आ न, ड्रैस सूट जा चार्जिस ॾाढा थी विया आहिन।
उहे त ॾाढी महंगी आ सिलाई। अॼुकल्ह रेडीमेड बि निकिरी वियो आ न, रेडीमेड घणो थो हले! ऑनलाइन माण्हू शॉपिंग कंदा, अॼु बिज़नेस किथे आ एॾो! माण्हू हर को रेडीमेड थो वठे। हर को रेडीमेट जे पुठियां थो भॼे, कपिड़े जो हाण ॾाढो घट आहे बिज़नेस।
लेकिन एक्चुली रेडीमेड बि जे हिकिरी फिटिंग पंहिंजीा टेलर खां स्टिच कराए ऐं हुनन में फ़र्क़ु हूंदो आ न।
हा उहो त ॾाढो फ़र्क़ु पवंदो आ, ॾाढोु फ़र्क़ु पवंदो आ, पंहिंजी फिटिंग पंहिंजे हिसाब सां टेलर ठाहे थो ॾे। हू त पाण खे पो एडजेस्टमेंट करणो थो पए, ऐं केॾी मइल घुराइबो ऑनलाइन त कंहिं मां घटि वधि साइज़ अच थी वंञे, वरी उहे चेंज कराएंण जा लफड़ा वापस रिटर्न। हर कं ब्रांड जो अलॻ अलॻि थो थिए न साइज़। हिस सां, उहो फ़र्क़ु थो पए, हा।
कुझु त चोर साइज़िस बि हूंदियूं आहिन।
ह हा
लॻंदो आहे भई लिखियलु हूंदो आ वॾी साइज़ आ लेकिन हूंदा न आहिन एक्चुली उहे।
हा हुननि खे पंहिंजो कढणो हूंदो आ सामानु सेल करणो हूंदो आ त ईअं ई कंदा। ह तव्हां ॿुधायो तव्हांजी हौब्बीज़।
मुंहिंजी बि स्टिचिंग हुई, स्टिचिंग घटि पर एंम्ब्रॉयड्री सुठी सिखी हुई मां बि, लेकिन
सिर्फ़ु पंहिंजे ड्रेसिस ते वर्क कयो हुयो।
अच्छा ड्रेसिस ते, हा उहा मां बि कई हुई, सिंधी कढ़ाई कोन थींदी आ हो मि सिंधी कढ़ाई, हिक ड्रेस ते मां बि कई हुई गलो ऐं स्लीव। कं खां सिखी करे मां बि कई हुई उहा ड्रेस दिल सां पाती।
सिलाई आहे न शायदि उहो उहा
त वांगुरु हिअ ठाहिबो न चौकरियूं चौकरियूं ठाहिबियूं आहिन उहा सिंधी कढ़ाई मां सिखी वियुसि कंहिं खां हाणे त यादि कोन्हे क कुंआवरे हूंदे पंहिंजी ड्रेस ते कई हुई गलो ऐं ॿाहुनि ते हे त बॉडर प्लेन कपिड़ो खणी करे उन ते कई हुई हम तव्हां ड्रेसुनि ते कहिड़ी हा तव्हां कहिड़ी कंदा आहियो नॉर्मल ई आहे
न मां आरी वर्क सिखियो हुयो
अच्छा अच्छा हा आरी वर्कु बि सुठो थींदो आ हा।
आरी वर्क चवंदा आहिन उनखे।
हम क्रोशिया न जहिंखे चवंदा अई क्रोशिया वारो।
हा क्रोशियो वारो उ आरी वर्क मतलब हो मोती हुन सां गॾु या - - छा चइबो आ अंक थींदी आ उहा स्टिच थींदी हुई हुन सां।
हम्म हम्म - -
माना अलॻ अलॻ उनमें थींदियूं हुयूं ॿ टे स्टिच - -
अचछा हम हम - -
हा लेकिन हुन में आर सां कबो हुओ - - फ्रेम में विझी करे कपिड़े खे टाइट ॿधी - -
हा हा - -
उनखे आरी वर्क चवंदा आहिन।
अच्छा हा उहे कयव ड्रेसुनि ते - -
हा उहे ॿ टे ड्रेसिस ठाहियूं मूंखे अञा ताईं मतलब पयूं आहिन मुंहिंजूं - - ड्रेसिस मूंखे उहे पंहिंजे हथ जूं ठहियल आहिन त।
हा छॾणु कोन थींदो आ न भई सही ॻाल्ह आ सही ॻाल्ह आ छॾणु कोन थींदो आ। भयो कंखे हा - - हिकु मेमोरी लॻंदो आ न यादि पहिंजी पई हुजे त उहा। लॻंदो आ भली पाइजे न पर कं खोल अलमारी ठाहे त ईंदो आ भई मुंहिंजे - - हथ जी ठहियल आहे न - -
हम्म बिल्कुलु - -
हा - - ॿियो शो पीस वग़ैरह ईअं कुझु ठाहींदा आहियो न। पोट ते कढ़ाई अढ़ाई न शो पीस ते वॉश ठाईंबा आहिन - - मां उहे बि ठाहियां मटकीअ मिटीअ ते कोन्ह थींदो आहे कढ़ाई फैब्रिक पेंटिंग। हा मिटी ते उहे बि ठाहिया हुआ उहे बि ठाहिया।
पोट ते पेंट करे फ्लॉवर पोट्स।
हा क्रोशिया बाक़ी घटमथे इंदो मुंहिंजी मम्मी हुशार हुई। क्रोशिया में मुंहिंजी मम्मी ॾाढो ठाही गंजू तक ॿंधी नंढे ॿारन - - कोन थ गंजू टेबल कवर - - जेकेट असांखे ठाहे ॾेई हुई भेनर जनि अञा ताईं जीअं भली पायूं नथा पर पयो आ। भई मम्मी ठाहे ॾिनो।
अड़े पाईंदव न तव्हांजा ॿार सभु पुछंदन किथां वरितो अथव।
हा - - पियो आ मूं वटि अञा सांभे रखियो आहे जेकेट मम्मीअ ठाहे ॾिनो टी वी जो कवर ठाहे ॾिनईं हुनसां - - क्रोशिया ते मस्तु गुल गुल अञा ताईं पियो आ मूवट। थालीअ ते कवर पहिरीं कंहिंजे घरु ॾियणु वेंदा हुसीं त मथां कवर लॻाईंदा हुआसीं भई डक - - ढके वञूं रूमाल सां त ममी व - - कवर ठाहे ॾिना असांखे क्रोशीअ सां उहे बि पया आहिन अञा। कवर पुठियां झूड़े जे पठ - - पाइबो मथां पटी जीअं गोल। उहो सभु पयूं आहिन मां बि संभाले रखियूं आहिन।
लेकिन उहो वाइट धाॻे जा हूंदा आहिन न त उहे थोरा यलोश थी वेंदा आहिन।
हा मेसा थी वेंदा आहिन मेसा थी वेंदा आहिन पर पोइ वरी धोओ न त थोरा सही था थी वञनि। ॻाल कोने वारी दो रखिय त त सही थ थी वञनि - -
मुंहिंजो क्रो मूंखे क्रोशि जो मुंहिंजी दादी सेखारियो।
अच्छा अच्छा - -
हा त मां क्रोशे जी मुंहिंजी फ्रेंड्स पर्सिस ठाहींदी हुयूं।
हा अॼुकल्ह त इहो चलन हले पियो न हा पर्स की - - चैन अॼकल्ह ऑनलाइन केड़ो ॾेखारींदा आहिन क्रोशरी जा कीचैन पर्स! ॾाढा सुठा सुठा ईंदा आहिन मस्त!
हा त पो मुंजी फ्रेंंड मूंखे हैेल्प कयईं भई पर्स
हम्म अच्छा अच्छा!
हैड उहा बि आहे मूं वट उहा त मां ड्राइक्लीन कराए रखी! कढणी आहियां बैहिर ओकेशनली।
अच्छा हा हा!
हम्म, यूज़ करे मेरी थी वई त ड्रैक्लीन करायोमस!
अच्छा हम्म!
हम्म लेकिन बढ़िया लॻंदी आ ॾाढी!
हम्म त घर जो कम सॼो ताहां कंदा आयो भई क्लीनिंग वग़ैरह डस्ट क्लीन हूंदव न मेड वग़ैरह मेड हूंदव? अच्छा हिक टाइम ईंदी आ हिक टाइम ह न हा मूं वट बि हिक टाइम ईंदी आ पो बेहर वरी लंच जा बासण मूंखे ख़ुद करण पैंदा आहिन! सुबुह करे वेंदी आ! जेतरो थी सघंदो आ लाहे ॾींदी आयां अगर न ठाहे सघ्यस त पो वरी मूंखे ई करना पवंदा लॻंदो आ न वॾा भाॼी वाॼी ठाहे हॉटपॉट में विझी लाए ॾेई छॾियूंस! पर पहुची सघंदीआ त ठीक आ न त त पो वरी खुदि ई कंदा आहिन!
बिल्कुल सुबुह जो जल्दी ईंदी हूंदव न!
ॾै बजे!
अच्छा असां वट बि ईअं ईंदी आ ॾह साढी ॾह!
ॾेढ कलाक खन लॻंदो तस ॾेढ ॿ कलाक रूम हॉल सभ करे ॾस! हा डस्टिंग वग़ैरह टे रूम आहिन हॉल आहे त! डस्टिंग वग़ैरह सॼो करे पो वरी बासण मलींदी! मां गॾ गॾ कराईंदी आयास चादर वादरूं गॾ गॾ विछारींदी आयास गॾ! त पो झट थी वेंदा! पो वरी मां किचन में लॻंदी आयां वञी पहिरीं हुनखे कराए सभ विछाराए चादरूं वधरूं डस्टिंग! हफ़्ते में हिक ॾींह सॼो क्लीन कंदी किचन तॾहिं कैर उमज खे साफ़ कंदी दरियूं कॾहिं कैर उमज जूं कॾहिं कंहिं ईअं।
अच्छा!
ईअं ॻाल्हाइ लाइ भई हफ़्ते में हिकु ॾींहुं कॾह कंहिंजी कॾहिं कंहिंजी ईअं करे।
हम्म!
कंदी आ, हा।
त तव्हां ईअं अकेला ई कंदा आयो, तॾहिं ताहांखे हेल्प खपंदी तव न ॿे जी!
ह, हा हा, हा।
इलाई डस्टिंग वग़ैरह जे लाइ पो खपंदी तव, मैट बि
ह, हा। चवंदी आयांस मां केॾि मल, हुनजी किचन साफ़ करायो त हाणे एॾो कीअं पो बासण सभ नंढा मां मले वठ चयमसां तूं, मां गॾ करायंई ती, न त कन कोन त्यूं न मायूं चअंदी आइन, टाइम कोन्हे, हा त पो मां सॼा बासण मले सॼा नंढा नंढा सभ मले छॾिया बाक़ी वॾा रखया मान मला, हाणे किचन साफ़ कराए मां थी करायंई।
सही आ न पो ईअं एडजस्ट कंदा आयूं त उहे बि ख़ुशीअ सां कंदियूं आहिन।
हा पो वरी रोटी वोटी खाराए कलाक जीअं लेट थीयो त चयोमस अगो पो रोटी खाई वंञ। रोटी ठाहे गरम फुल्को पचाए ॾे त ख़ुश थीदियूं आहिन न उह माइयूं। गरम फूलको पचाए ॾिनो मांस। खाई ख़ुश थी वई। कलाक थोडो लेट थी वियस ऐं गर्मी जो टाइम आ वरी। हा पो खाई ख़ुश थी वई।
ठीक आ, असांजो टाइम थी व्यो टेन मिनट्स।
हा ठीक आहे, रात जो फ्री हुजो त पो वरी मैसेज कजो, ठीक आ। हा मूंखे ईअं लॻो मुंहिंजी लिमिट थी वई आहे, तव्हांजो कोन थो लॻे न फ़ोन, हा न
अच्छा! तव्हां कयो न मूंखे, एक्चुली मुंहिंजो न मुंहिंजो कंहिंखे लॻे न पियो।
हा त मैसेज कजो मूंखे है न ऐं हिक रिंग ॾेई छॾिजो। ओके- ओके, ओके बाए, जय झूलेलाल